हेलो।
हैेलो। हँ हेलो आवाज जाय या।
हँ- हँ आबैय या।
हँ कहु की हाल समाचार छै।
बढ़िआँ छै की नाम भेल अपन।
हमर आरती।
आरती कतऽ से।
हम दिल्ली स बजै छी, छी भटसिमैर के।
ओ भटसिमैर के।
हूं अहाँ कतऽ के छी।
हमरो गाम अहींके आसपास के या। बलुआहा -बलुआहा जानै छियै ना।
हँ -हँ जनै छियै।
हँ ओतेके छीयै हमहुँ। नमो हमरा हिसाब से चिंहते हेबय, हमर नाम ममता भेलै।
हँ लेकिन अहाँके हम नइ चिन्हैत छी।
हमहूँ कनी -मनी चिन्हैत छी, आब पता नहि आब अहीं छियै कि आब नहि छियै सेहो नहि कहि सकैत छी।
ओ। हँ तऽ आइए जुड़लहुँ हन कारिया में।
हँ आइये जुड़बे केलउ हन।
अच्छा!
अहाँ कते दिनसँ छिये।
ज हमरो भऽ गेल एक हफ्ता भऽ गेल हन, हमरा तऽ काजो नहि आयल छला हन। दू -तीन दिन के बाद काज आयल हन। तऽ हमरो बीस टा कॉल पूरा भऽ गेल हन।
हूँ।
और बताउ कत छी?
हम तऽ अभी अपन सासुरमे छी।
कतय यै सासुर?
हमर सासुर है चोपता काको चोप्ता।
अच्छा हँ जानै छियै जानबै किया नहि।
हँ ओतय छै हमर शादी भेल त अभी ओतहि छियै। आओर भऽ गेल खाना पीना सब।
हँ भऽ गेल खाना पीना सब अखने खेलहुं हन। बच्चा सब स्कूल से ऐल हन।
हूम्म।
आओर अहाँके भऽ गेल?
हँ खाना पीना तऽ हमरो भऽ गेलै। हमर बौआ सब अभी इसकुले में छै अभी नहि एलैये। गाँव मे डे चलि रहल छै इसकुल चारि बजे शाम मे अबै छै। इसकुल स।
हँ तऽ जाइतो लेट छै न गाँवमे तऽ बच्चा सब लेटो जाइ छै ने।
हँ न द नौ बजे दस बजे साढ़े नओ बजेके रहै छै साढ़े नओ बजेसे साढ़े चारि या चारि
हँ हमरा सबके बौआ सब छए बजे जाइ छय सुबह।
नीक छै लेकिन सुबहके जाइ छै तऽ ठीक रहै छै एना भरि दिन बच्चा इस् इसकुलमे रहै छै।
हँ छओ बजे गेल आ एक बजे आबि गेल।
तै के बाद अपन बच्चा सब फ्री भऽ गेल अपन भरि दिन एना ई सब बान्ह बन्हा बान्ह भ जाइ छै आब भरि दिन इसकुलमे बैठल रहू बैठल रहू आ पढ़ाइ तऽ बराबरे जहिना ओहिमे तहिना एहिमे तऽ हेबे
हँ से तऽ होइ छै, के देलक हन नम्बर अहाँके?
हम ग्रुपमे से नम्बर लेने छलहुँ।
अच्छा ग्रुप में से नम्बर लेलियै।
हूं।
तऽ मधुए जोड़ने हैत न?
हँ हँ मधुये जोड़ने छलै। हमरो दूए तीन दिन भेल हन जूड़ला। हम तऽ तैयार नहिये छलियै तैयो कहलियै एक बेर देख लियै।
हँ की दिक्कत छै, बात केला से अगर कुछ पैसा अगर भऽ जाइ छै तऽ ओइ मे दिक्कत की छै।
हँ तऽ की कहलियै देखलियै नहि पसन्द हैत तऽ छोड़ि देेबै बादमे जाके।
हँ देख लियौ काॅल बला पूरा काम कऽ लियौ हमहुँ काॅल बला देखै छियै पूरा कऽ के एहिके बाद की केना पेमेंट अबै छै एहिके बाद सब आगे के लेल सोचबै।
हँ त कि।
हूं तऽ बलुआहा पर अहाँके कम्हर अछि घर?
अ अवधेश ठाकुरके घर नहि छै आ ओतय जे टोल नै य हमर ओतय पोखरि लग
हँ हँ।
ओते
अच्छा
हमसभ पहिले पढ़ैयो लए जाइत हेबै देखैत हेबै आब पता नहि अहूॅंके तऽ हम ओतेऽ नीकसँ नहिए चिन्है छी।
नहि तऽ हमहु तऽ बलुआहा पर जाय अबै छलौ हें रतिगरो जाय अबै छलौ। सहेली छल नीलम।
नीलम
हँ हँ रेतिकर के छलए हँ।
ह्म्म रेतिकर के तऽ नहि मालूम, उधर तऽ हमसब नहि जाइत।
हँ आ एगो छले हन अते के बेलुआहा परड़का छले तऽ ओ छले हेन मुसलमान। जहाँ ना
जहाना खात ने ह हँ हमरेर घरे लग करै छै जहाना।
हँ एगो छलअन ओकरे सहेली छलै हेन किरण नाम छलै ह, जे बहुत लम्बा छल लड़की।
हूँ
चिन्है छियै ओकरा?
कत क कीरा
बलुहे पका छै, मतलब तेली जाइत छै।
किरण
किरण बहुते लम्बा छै, ओ बहुते पतला छै। शादी तऽ हमरँ पहिलए शादी भऽ गेलै सभ।
किरण नहि मालूम, ललिता छेबो करल छलै हमरा साथे।
हँ हँ ललिता छलै हेन हँ आओर ओ छलैया।
किरण नहि मालूम किरण के छलेया।
नहि तऽ ओ किरन पढ़ै नहि छलै हेन, हमरा अहिना जान पहचान से भऽ गेल छलै हन दोस्ती।
पढ़े तढ़ै ल नहि आबै। छलेया ओ ललिता सबके छले हन हमरो बातचीत होइत छल हम
अहाँके के घर एते यए ने? मुँहे लग मे एते, अन नेहहार के घर जे छै ततऽ।
अच्छा हम तऽ ने नेहा के हम तऽ बहिने छी।
हँ तऽ हम दमद नेहा कऽ अङ्गनो गेल छियै। एक बेर पता एक बेर याद य यहाँ के जहाना साथे गेल छलियै बहुते आदमी? उएह अङ्गनासँ अहाँ बाजै छीयै उएह अङ्गना के छि न?
हँ ओएह अंगना के छियै।
हां
ह नेहा के मतलब ई छी हम नेहाक के बड़की मम्मीके बेटी
ओ चिन्ह देै हमरो सबके हमूँ सब पढ़े ल उम्हर जाय जाइ छलियै मषि प।
चिना ते छलियै बहुत गोरा के बहुत लोक सब दिशंसा आबै छलै हेन पढ़ै लए बलुआहा मलहन म परके अबै छलै हेन। जहरमोड़ा के लोक सब कते लोक अबे छले आ बहुत जगह बसआानी के, रेतकर के
ह्म्म
अबै छलै हँ आब ओ त लोकके थोड़े ने ध्यान रहै छै,
हँ हँ ए एक बेर देखले तब अप पहचान जाइ छै।
हमरो दस, बारह साल बियाह त भऽ गेलै आ गाँवमे हम रहबो नहि करै छियै। हमरा दस साल बारह साल बियाह, भऽ गेले आइ तक हम दस दिन नहि रहलियै कहियो अपना गाम मे,
भऽ जाइ छै शादीके बाद गाँवमे जेनाइ मुश्किल भऽ जाइ छै। त शहर से तऽ आओर,
हँ एना रहलहुँ गावो में रहलहुँ हम चारि साल लेकिन नहि जाय दै छलखिन ओ, हम नहि जायब करे छलहुँं हम छो महीना साल भर पर दू तीन दिन, के लेल गेलहुं कहियो नहि दस दिन आज तक नहि रहलहुं हम आब तऽ जानने के दू साल पर जाइ छी कहियो एक साल पर जाइ छी। माँ सब हमरा एते रहऽ लागल हन, कथियए न या लगा हुए नीचे गाँव से
हँ लोकके रहैत छै तऽ माय आओर रहैत छै तऽ कनि टेंशन रहैत छै ओना फेर, तब तऽ नहि हैओ
हँ सुआगत छै रहे छै मिल ज लै छियै त को
हू हू भऽ गेलै खाना पीना तऽ?
ऐ
खाना पीना सब भऽ गेल छै?
हँ खाना पीना भऽ गेलै हन। आब चारि बजे जेतै बच्चा सब ट्यूशन पढ़ईलए।
हूँ
आओर बताउ अही?
आओर अपनो ठीके ठाक छै।
केना गाँवमे आराम ताम करल यऽ कि नहि?
हम जतऽ छियै इधर तऽ नहि फड़ल छियै लेकिन अपना गाँव तऽ बड़ड फड़ल छी,
हँ
ह उधरपट फड़ल छै गेलियै एन्ने ओना बहुते दिनसँ लेकिन फड़ल मम्मी आओर कहैत रहै छियै बड्ड फड़ल छै, इधरे नहि फड़ल छै, आम तऽ ओना हरेसाल हरेक साल फड़बे कर छै एक साल कनि कम अरेक, एक साल खूब जादा,
हँ से तऽ हेबे करै हमरा सबके सासु दिस तऽ नहि या फड़ल, आओर आ की कहे छै अदली मे तऽ हए छै अपन अनलहु एक सए के दू, किलो अढ़ाइ किलो देलक तऽ आनि कऽ अपन दैलखिन, अपन खेलोन
हँ हमरो सबके अतए छै एना एक सए मे एक डेढ़ किलो या दू किलो इस से ज्यादा नहि, तना
हँ तऽ आब आब आम के सीजनो अहके बीतल जाइ छै ने,
हँ नीक आम लियौ ने तऽ एते रेट रहिते छिय शुरुओ रहतैयो लास्ट रहतैयो एते रेट रहबे करतै,
हँ से तऽ छहिए।
जेमहर नहि फड़ै हे ते ने तऽ आओर महंगा। हमर दूटा छै एकटा लड़की एकटा लड़का।
अच्छा।
अहाँके।
हँ हमरा दू गो बोए छै।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
नई छै। लड़की के बरे नहि छै हमरा सासुर मे खानदान मे ककड़ो।
लड़की जादा छै न।
हू नई छै। तिन भाई मे एकटा ननदे टा छै। एहि के बाद फ दुनू भाय मे हेबे ने केले या हमर छोटकोमझोलियो दियादनी के दूगो बेटा। छै हमरे दूगो बउए छै। एखन छोटकी के बियाह भेबे केलै हन। अपृल में।
हूं। हमरा तो एगो लड़की है आ एगो लड़का या।
ऑपरेशन हमहु करा लेने छियै आब कोनो होय के कोनो चानंसे नहि छै।
कियो ग लड़की।
नहि सेह तऽ कहल कै या शहर मे रहे छियै दूगो बच्चा के। सम्भालना लगेना स्कुल लऽ गेलों ट्यूशन लऽ गेलहुं। गाँव थोड़ी छियै जे बौआ चलि जाो पढ़ कऽ आबि जाो ह तऽ सगे जाउ सगे आउ। जाय पड़ै छै सौंसे आबय पड़ै छै। महिने महिने सकुल मे मीटिंग होइ छै तऽ जाय पड़े छै सबके। तब नई न होइत छै आ तऽ हम देखैत छियै ने कते आदमीके। तीनटा बच्चा छै त ओकरा कते दिक्कत भऽ रहल छै।
से तेबे करै छै आइ काल्हि के महँंगाई जमाना मे दूटा भऽ गेल बहुते भऽ गेल। आब तऽ लोग दूओटा नहि चाहे छैै चाहे छै एकेटा रहै।
हँ एकेटा चाहै छै आब। तऽ ककरो से आओर बात भेल हन कि नई।
एक आदमीसँ भेल छलै आओर।
केकरास से बात भेल छले।
अ क दिन ते नाम छले शान्ति नाम छलै शायद।
हँ। ठीक छै। करू बात बातचीत कऽ लेब ओहिके बाद देखियौ की केना होइ छै।
चलू ठीक छै तऽ।